नमस्कार का हाल चाल बा
सब ठीक छै
आ नमस्कार सब कुशल मंगल छै नी आइ हम भारतक बढ़ते जनसंख्या विषयपर गप्प करय चाही काल्हि एहि विषय पर एकटा चर्चा सुनलियौ तखन मन मे बहुत प्रश्न उठल
नमस्कार हँ सब ठीक छै ई वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय छै बड़त जनसंख्या प्रभाव देशक बहुत क्षेत्र पर पड़त छै
बिलकुल भारत विश्वके सभसँ बड़ी जनसंख्या बाल देश बनि गेल अछि ई बात सुन के हम सोचले लगलहु जे एकर लाभ तऽ चुनौती ती दोनो की की अछि
सही कहली जनसंख्या बेसी होइब आपनमे सम समस्या नहि अछि असली प्रश्न ई छै जे लोक लेल पर्याप्त संसाधन शिक्षा और रोजगार उपलब्धि अछि कि नहि
हँ जनसंख्या तेजीसँ बढ़ैत छथि तखन आवास स्वास्थ्य शिक्षा यातायात जाके क्षेत्र पर दबाव बढ़े परैत लागैत छैय।
सही कहलियै जनसंख्या बेसी होइ समस्य बिलकुल शहर सबमे भीड़ यातायातक समस्या या संसाधनपर दबाव एहि कारणसँ बढ़त देखाइत पड़त छैय।
काल्हि हम पढ़िये छलहुँ जे भारत बहुत पैघ हिस्सा युवा आबादी छैय एहि कारण बहुत लोक एकरा अवसर रूपमे सोहे देखैत छथि।
हँ जे युवा सभके नीक शिक्षा पर से नीक और रोजगार बढ़ाईतओ देशक विकास लेल बहुत पैघ शक्ति बनि सकैत छैय।
मुद्दा जब पर्याप्त अवसर नहि भेटत बेरोजगारी आ अन्य सामाजिक समस्या बढ़ि सकैत छैय एहि कारण योजना बहुत जरूरी छैय।
बिलकुल सही जनसंख्या बढ़बक संग संग रोजगारक अवसर सेहो बढ़बाक चाही। नहि तो असन्तुलन उत्पन्न भय सकैत छैय।
हमरा लागैत छैय जे शिक्षा एहि विषय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छैय। जागरूकता बढ़लासँ लोक बेहतर निर्णय ले सकैत छी।
हँ शिक्षा केवल ज्ञान नहि दै छैय बल्कि समाजक विकास देश सेहो तो करत छैय एहि कारण एकर महत्व बहुत पैघ छैय।
ग्रामीण क्षेत्रमे सँ बहुत राज लोक खोजसँ शहर दिशा आबैत छथि। कि एहि कारण सरकार जनसंख्या और तेजीसँ बढ़ैत छैय।
सही बात छैय गाममे रोजगार उपयोग या सुविधा बढ़त त लोकके पलायन करबाक आवश्यक तऽ कम पड़त।
काल्हि समाचारमे सुनलियै जे पानि जमीन आ ऊर्जाक संसाधन पर दबाव पड़ैत जा रहल छैय ई भविष्य लेल चिन्ता वा विषय भेल सकैत छैय।
हँ एहि कारण संसाधक सही उपयोग या संरक्षण बहुत जरूरी छैय। बढ़त जनसंख्या सङ्घ योजना बनायब अनिवार्य छैय।
हमरा लागैत छैय जे स्वास्थ्य सेवक विस्तार ओही छैय जकर जनसंख्या बढ़त ओतऽ बेसी चिकित्सा सुविधा जरूर पड़त।
बिलकुल अस्पताल विद्यालय सड़क या अन्य आधारभूत सुविधा सभक विकास जनसंख्या अनुरूप होयबाक चाही।
सच कहूँ तऽ भारतक बढ़त जनसंख्या एकटा चुनौती सोहे छैय एक एकटा अवसर सोहे जे सब कुछ एहि पर निर्भर करैत छैय जे एकरा केन सम्भलल जाय।
बिल्कुल सही कहालीई उचित योजना शिक्षा विकासक माध्यमसँ पैघ जनसङख्या दकस सक ई बुनी सकैत छैथ।
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छैय मुद्दा जनसंख्या भविष्य संसाधन अर्थव्यवस्था सब एकर प्रभाव पर ऊपर गप करबाक बकी छैय।
हँ अवश्य तखन बताउ सब के अनुसार बढ़त जनसंख्या सबस पैघ उतपारत या शिक्षा रोजगारक क्षेत्रमे कोन उतपारत छैय।
हमरा अनुसार बढ़त जनसंख्या सबस पैघ प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर पड़ैत छैय। जनसंख्या छात्र संख्या बहुत बेसी होइत छैय। तखन विद्यालय आ महाविद्यालय सब पर दबाव बढ़ी जाइत छैय।
बिलकुल जतेक बेसी छात्र होइ ओतक बेसी विद्यालय शिक्षक अन्य सुविधासभक आवश्यकता पड़त। एहि कारण शिक्षा क्षेत्रमे लगातार निवेश जरूरी छैय।
हुँ रोजगारक क्षेत्र से सोहे एहन स्थिति पड़ैत छै प्रत्येक वर्ष लाख लखो युव रोजगारक खोजमे आबेत छथि एहि कारण प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन भेल जाइत छै
हँ एहि कारणके लेल पारम्परिक रोजगारपर निर्भर रहनाइ पर्याप्त नहि छै उद्योग व्यापार नवचारिक अवसर सेहो बढ़बाक जरूरत छै
हमरा लागैत छै जे कौशल विकास पर विशेष ध्यान देबाक चाही जे युवा सभक क्षमता तऽँ जो विभिन्न क्षेत्रमे अवसर प्राप्त करऽ सकथ
सही कहालि आधुनिक समय मे केवल डिग्री नहि बल्कि व्यावहारिक ज्ञान अब कौशल सेहो बहुत महत्वपूर्ण भए गेल छै
बढ़ैत जनसंख्याके प्रभाव पर्यावरण पर सोहे पड़ैत छै जतय लोकसभा बढ़त ओतऽ जमीन पानी आ ऊर्जा करण मंग बढ़त
बिल्कुल एहि कारण संसाधक संरक्षक बहुत जरूरी छै नहि तो भविष्य मे कतको समस्या उत्पन्न भए सकत छै
कालहि हम एक लाखमे पहुँचलियै जे सुनी जात विकास आति बहुत आवश्यक छै जे शहर आ गामक विकास तुलित ढंग से होइ तऽ दबाव कम भी पड़ सकैत छै
हँ सन्तुलित विकास बहुत महत्वपूर्ण छै जखन अवसर केवल किछु शहरमे सीमित रहैत छै तखन जनसंख्या ओतहि केन्द्रित भ जा बहि जाइत छै
मुद्दा हमरा लागे छै जे भारतीय युवा आबादी एकता पैघ अवसर सोहै छै जे सही दिशा मे भटकत ते एकरा दर्शन प्रगति इंजन बनि सकैत छै
बिलकुल सही इतिहास मे बहुत देश युवा आबादी बल पर आर्थिक प्रगृतिक कैन छै भारत लोक सेहो असम्भावना मौजूद छै
एहि लेल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तिकु क्षेत्र म एकटा ध्यान देबाक जरूुरत छै एकटा क्षेत्र मे कमजोरी दूसरा क्षेत्र क प्रभावित कर सकैत छै
हँ विकास हमेशा एक दोसरसँ जुड़ल होइत छै एहि कारण दीर्घ कालीन योजना बहुत आवश्यक छै
सच कहू त बढ़त जनसंख्या केवल संख्या नही छै एहि देशक भविष्य अर्थव्यवस्था समाज आ संसाधन सब रूपलसँ जुड़ल विषय छै
बिलकुल एहि कारण प्रत्येक नागरिक एहि विषयके महत्व बुझबाक चाही आओर जागरूक रहबक चाही
बहुत सही बात कहलियै जे सही योजना आ सही देश मऽ प्रयासी रल रहै भारत का पैघ जनसंख्या देेशक सबसँ पैघ शक्ति बन सकैत छै
हँ जे युवा शक्ति के सही अवसर भेटत तऽ भारत विश्वमे आओर मजबूत स्थान प्राप्त कैर सकत
बहुत नीक चर्चा भइल मुद्दा जनसंख्या विषयके भविष्य चुनौती सभपर एखन बहुत केलहुँ छुप गप्प करबाक बाकी छै
अवश्य यही विषय पर ज तक चर्चा करब ओतक नई बात सीखल लेल भेटल एहिके बातचीत बहुत जन्यवाधक रहल
अ एकटा बात और के मन मे आबे छै जखन समस्या बढ़ैत छै तखन सरकार सड़क विद्यालय अस्पताल अन्य सुविधा सभ पर बेसी खर्च करबाक पड़ैत छै।
बिल्कूल जतेक लोकसंख्या बढ़त ओतऽ आधारभूत सुविधा माँग बढ़त यह कारण। विकासक गति निरन्तर बनल लेबाक चाही।
काल्हि हम एकटा रिपोर्ट देखलहुँ, जाहिमे कहल गेल छल जे शहरसभ आब का समस्या सेहोह बढ़ि रहल छै। बहुत लोक समिति स्थान आर रहबाक लेल मजबूर छथि।
हँ ई चुनौती वास्तवमे गम्भीर छै। सुनियोजित नगर विकास बिना भविष्यमे समस्या आओर बढ़ा सकैत छै।
हँ, ग्रामीण क्षेत्रमे सेहो परिवर्तन देखाइ देबऽ खेतीक जमीनपर आबादीक दबाव बढ़ैत जा रहल अछि, एहि कारण संसाधनक सही उपयोग पाइक जरूरी छै।
सही कहलियै जमीन सीमित छै। मुदा आवश्यकता बढ़ी जा रहल छै। एहि कारण दीर्घकालीन सोच आवश्यक छै।
हमरा लगैत अछि जे जनसंख्या आ पर्यावरणक बीचमे सेहो गहिर सम्बन्ध छै। जतेक बेसी लोक होयत, ततेक प्रकृतिक संसाधनक उपयोग बढ़त।
बिल्कूल पानि, जंगल आ ऊर्जा सभ सीमित अछि, एहि कारण संरक्षणक महत्व आओर बढ़ि जाइत अछि।
मुद्दा एकटा सकारात्मक पक्ष सेहो छै। भारतमे बहुत पैघ युवा शक्ति मौजूद अछि, ई देश लेल बहुत पैघ पूँजी अछि। मानल जा सकैत छै।
हँ, जे एहि युवा शक्तिकेँ उचित शिक्षा आ अवसर भेटत, तऽ भारत आर्थिक आ वैज्ञानिक क्षेत्रमे बहुत आगाँ बढ़ि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भविष्यक सफलता एहि बातपर निर्भर करैत अछि जे हम अपन जनसंख्या के बोझ नहि बल्कि शक्ति मे केना बदलते अछि।
बहुत सुन्दर बात कहलियै सही नीति सही दिशामे पैघ जनसंख्या। विकासिक आधार बनि सकैत छै।
काल्हि एक शिक्षा कहलथि छला जे जनसंख्यामे सभ महत्वपूर्ण मानव संसाधन गुणवत्ता छै। इही बात पर हमरा बहुत नीक लागल।
बिल्कूल शिक्षित, स्वस्थ, कुशल, नागरिक देशक वास्तविक होइत से केवल संख्या से विकास सम्भव नहि छै।
सच कहूं तऽ भारत का भविष्य बहुत हद तक आइ के युवा पीढ़ी पर निर्भर करैत छै। जे जो सभ सही दिशामे आगे बढ़त न ते देशक प्रगृति तै हो जायत।
हँ एहि लेल परिवार, समाज आ शिक्षा व्यवस्था सभक महत्वपूर्ण भूमिका छै। सभके मिलकेऽ प्रयास करबाक जरूरत छै।
बहुत नीक चर्चा भेल जनसंख्या विषय सकारात्मक आ नकारात्मक दोनो पक्षमे गप भैल गेल। एहि कारण विषयके बेसी गहराइसँ बुझबाक अवसर भेटल।
बिल्कूल प्रत्येक चुनौती मे एकटा अवसर छिपल रहल छै। जरूरत केवल सही सोच या सही योजनासँ होइत छै।
चलू अगली बेर शिक्षा, बेरोजगारी या युवा सशक्ति, विषय पर विस विस्तार से चर्चा करबाक और विषय सोहे एही जुड़ल अछि।
अवश्य हमरो सेहो प्रतीक्षा रहत एहि के चक चर्चा बहुत उपयोगी रहल एहि विषय पर एखनो बहुत किछु सीखबाक बाकी छै।
चलिए आज का चर्चा बड़ी उपयोगी रहल धन्यवाद।
धन्यवाद